आब जाइथा हेथ हमर अबाज
हँ बिलकुल नीक से आवाज अबै
हँ तऽ हम क लि अभ हेड मोड ऑन कर कहियो कि कहै छलियै आहाँ
अच्छह स नई दिल्ली के लेल भारत के राजधानी के लेल कोन कोन टण छै
एकतर तऽ भऽ गेल गरीब रथ एकटा भऽ गेल हँ हमरा तऽ बेसी नीक टाइमिग एकरे दुनू लगे य बकि त बहुत रास छै
लेकिन ततेक गोरक धन्धा छै जे एहिसभ ट्रेनमे टिकट कहाँ बुक होय छै एते गोरक धंधा छै सबटा दलाल सब टिकट बिका जाय छै टिकट बुक नहि भऽ रहल छै
हू
दू मिनट के अन्दर सबटा टिकट उइर जाइ छै दलाल सबके जहाँ दू यो हजार पन्द्रह सौ टाका बेसी कऽ कऽ दियऔ तुरत टिकट के व्यवस्था कऽ दै छै लेकिन पता नहि कतऽ करै छै आब अहाँ देख लियौ जे कोनो भी आदमी टिकट लेतेै तऽ ओकरा अ की के टिकट थर्ड ए सी बॉगी के अगर टिकट लैइ छै त ओकरा अठारह उन्नैस सै टका टिकट के दाम ताहिप पर से हजार टाका एक्स्ट्रा ओ लेतै टिकट कटनिहार रेल मंत्रालय हमेशा कहैत छै जे हम अहाँके ई कऽ देलहुँ ओ कऽ देलहुँ अलग अलग पोर्टल बना देलहुँ जाहिपर अहाँ तत्काल टिकट अपनेसँ काइट सकैत छी लेकिन कोनो तरह के एहन नीक सुविधा नहि छै जाहिमे टिकट